हँ आओर ई आओर ई पाग सब के बारे मे तोहर की विचार छ पाग के जगह पर आय आइ काल्हि नया बियाह सब मे देखे छियै लोक नवका जमाना वाला छोड़ा सब बियाह केलक पाग के जगह पर पता नहि उम्हर का दोसर तरफ कय साफा सब पहिर के आबि जाय छै
साफा की होइ छै साफा हँ मतलब क छले अप कोनो सब तरफमे जेना पाग जे पहिलेबला छलै आइ काल्हिमे जे पाग देखै छियै ओ त लागै छै ओ मिथिलाके मिथिला पेंटिंग सबवला अथी कए कऽ पोलिस्टर वाला अथी सब मे से लागल रेडीमेड टाइप मे बना के देने रहे छै आ पहिलुक पका पाग जे देखैत हेबे ओ कूट सब पर रहै छले प्योर एकदम सूती कपड़ा कलर वाला लाल पीयर उज्जर जेहन पाग जे पहिरे छले ओ चिपकल रहै ओ पाग ऐ पागमे ओ त हँ वएह ना आब परम्परो के साथ मतलब ई छै ने आब लोको कनि अथी पर ध्यान दए देलखिन की कहे छै ओकरा देखावटी पर हँ कनी देखैयो मे बढ़िया लागेए बहुत ज्यादा हँलाकि देखे मे मोन मे लागे छै बढ़िया लेकिन बढ़िया पहिलुके छलै अगर एखनो कीयो एखने वियाह सभमे जेना देखै छिय पाग लड़कासभ जे छै आब शेरवानी पहिर कऽ जाय छै पहिलेके लड़का एकदम पेपर सिल्क वाला कुर्ता आ धोती ओ पहिर कऽ ऊपर से पाग ओ जे देखय मे लागै छलै से आय काल्हि के लागे थोड़े छै
आ उपरसँ गमछा
गमछा ए एकदम चमकै सब चीज ओहिमें पता छले लड़का जकाँ लागे नवका बियाह बियाह करै ल बर जा रहल छै आइ काल्हि में तऽ ओ बियाहो में ओकर सबके सात गो ड्रेस चेंज होय छै बाराती जायत काल ओ कि रस्ता कतो
धोती मे ढका खोसिकऽ एकदम से रहै आ ओ ललका कुर्ता ओहिपर से गमछा ऊपर से पाग पागो मे जे छै से एना क लटकल वाला पहिले आबै एना क जे लड़काे लोक मुँह देखय के लेल प्रतीक्षा करै
ह आब तऽ पाग रहबे नहि करै छै शुरुआतमे जे जाइ छै ओ
ह
ओ की ओकरा की कहि सकै छियै शेरवानी के सेट में जे रहै छै
शेरवानीके सेटमे ओकरा साफे कहल जाइ छै
अच्छा साफा कहल जाइ छै
हम्म
ओएह ने ओह तऽ पूरा मुँह एकदम खुलले रहै छै कोनो अथिए नहि आ फेर जेना ई होइ छै नियम निष्ठासँ बिआाह करय लए बैठै छै ओहि कालमे फेर सभ चेंज करबे करै छै फेर तहन धोती पहिरलक गञ्जी पहिरलक सबचीज ओ हिसाबेसँ करै छै लेकिन फोटो तोटो दुआरे आदमी अपन परम्पराके छोड़ने जाइ छै
हँ लेकिन की जरूरत छै अहाँ झूठ के पैसा के जे बर्बादी करे छियै एगो फोटो के करमे अहाँ एक दिन बियाह दिन जे अहाँ पहिरबै शेरवानी ओहिके अलावा ओकर कोनो उपयोगे नहि छै कहियो ओहिके बाद कहियो ओकर कोनो उपयोग नहि छै ओहिके लेल अहाँ किए ओते महंगा पैसा ओहिमे लगेबै अथी करबै अपन मिथिलाके जे परम्पराके अनुसार जे छै ई केहन बढ़िया पाग छै धोती कुर्ता छै उ पहिरिक जाउ
ह उएह बढ़ियों भेलै ने अभी यहाँ अथी दुआरे देखबै नीक लागय दुआरे जे कनि मॉडर्न देखू अहाँके एहने अथी यए शौक तब बिआह भए जायत बादमे फोटो तोटो तऽ भरि जीवन घिचबैते रहऽ एहिसँ की होइ छै जे बियाहोके वेद सभ जे छै ठीकसँ नहि भए पाबै छै ने सबटा चीजमे लेट भेल फोटोवला कैमरावला सौँसे घुसल रहऽ कोनो भी चीज टाइम पर नहि भए पाबै छै
तहन की लोक आइ काल्हि नाचे गाबै के चक्कर मे ओनाहिे छै समय पर पहुँचल
हूँ
जे शामके पहुँचबाक चाही से राति क ओ ओहि टाइम मे पहुँचल विध सब से सही से नहि होइ छै एते जल्दी मे केना सब विध हैते
कनिया सब के जेना अपना सब तरफ त पहिले घोघट देै तहने ने मुँह देखाई छलै घोघट दै ओहि टाइमपर आदमी मुँह देखैत जे रहे बरातियो आब तऽ सीधे स्टेज पर आदमी गेल आ सभसँ पहिले कनिए बरके देखै छै एह बरमाला मे ओ बरमाला होइ छलै जेना पहिले होइत रहै तऽ अंगने घरमे कोहबरे घरमे होइ छलै कोहबर घर एखनो बनै छै ने कोहबर घर मे होइ छै छलै लड़का लड़की आ जे लड़कीके फैमिलीके तरफके लेडीज सभ रहै छलै वएह सभ रहै लेकिन आब भए गेले हन जे सीधे स्टेज बने छै एगो लागे छै स्वयंवर एकदम रचा रहलै हन
अपन ओहि हिसाबसँ होइ छै
हँ आइ काल्हि हर चीज आब कैमरा पर लोक के सामने आबि गेलै हन किछु कोनो भी चीज मे आब ओ नहि रहलै हन पहिले तऽ ई हर एक विध विधान जे हो कोबर मे होइ छलै आ समय के अंतिम अवस्था मे जहन बियाह जहन अंतिम होइ छलै मुँह देखाय के एगो रिवाज रहै जे मुँह देखाइ हेतै तहन जे छै से जते भी बरातके आयल सदस्य सब घरक लोकसभ तब जाय ओहिके बाद घूँघट पड़े घूँघट पड़लाके बाद जे छै मुँह देखाइ के रस्म एगो होय ओ प्रक्रिया बहुत लम्बा चलै छल ओ आब समाप्त छै आब ओहिमे जे छै कोनो मतलब नहि छै अहाँके ओहिसँ पहिले जे छै से आब एगो एना के डिब्बा सनक माथा पर राख के चारि तरफ से बीच मे कनियाँ अपन एल अपन सखी सबके साथ स्टेज पर गेल फोटो शूटिंग भेल ओहिके बादे आब हर किछु होइ छै
हँ केओ केओ नचबो करै छै एहन बात नहि छै केओ केओ नचलक एहि स्टाइलमे ओहि स्टाइलमे एकदम पूरा फिल्मी स्टाइलमे फोटो शूट होइ छै
पूरा
हँ तऽ जते रिवाज छै सबहक हनन भेल जाय छै आइ काल्हि फोटो के चक्कर मे
हँ उएह दुआरे ने दिक्कत छै बरातियो सभ छलैय पहिले जाय दू संझा बराती सभ होइ छलै तीन सँझा बारती सभ रहय लोक रुकै नीकसँ खाय पीबै आगत भागत होय बढ़ियाँसँ आब तऽ जेना ई छै बरातीके एकदम सभसँ श्रेष्ठ मानल जाइ छै ने मिथिलामे बराती जाय ओकरा जल चौक की रहै ओहिपर जल दए कऽ पैर धोवै के लेल लोक रहै एकदम स्वागत करै बराती सब ओहिसँ
अच्छा
हँ आइ काल्हिमे कि छै सभ भए गेलै रडीमेड अहाँ जइयौ सेंट वाला एगो मशीन लागल ये एकदम जे के सेंट आय काल्हि मे सब माइरे के जाय छै
तैयो अपन ओ रहत गमागम कए रहलियै अहाँ कोनो स्वागत नहितऽ गेलियै बस हँ सो फटाका पाग आओर चादरसँ सम्मानित कयल जाइ छै बहुत इसभ चीजके कनि दिन पहिले छोड़ि देने छलै लेकिन आब सोशल मीडिया एला पर आदमी कनि अपन बचाबै के लेल ई सब चीज तऽ करै छै नीके बात
जइयौ दू मिनट पर नास्ता पन्द्रह मिनट बाद खाना तब
आउ फेर गाड़ी लागल या बैसू अपन आबि जाउ
हँ गाड़ी लागल यए चुपचाप बैसू आबि जाउ जे लड़काके दू चारि गो जे करीबी रहतै दोस महीमसे रुकतै आ नहि तऽ जे घोघट सब दै वाला छै किछु ओ रुकल आ बाकी सब भागू खाउ भागू पड़ैके दू मिनटके व्यबस्थो नहि जे कतौ दू मिनट खेला के बाद आदमी पड़बो करते पांच मिनट सेहो ने आब करे छै
हँ सहिमे दिक्कत एक तऽ बरियातीक के छै जे ओ भाय आ के बास वक्त न छै आ दोसर कन्यागतो के ओ आब क्षमता नहि रहै छै गेलै हन ओहो सोचै छै जे भाय जन बरातीके पास नहि वक्त छै तऽ हम कन्यागत ई किया एकर ओरियान करी किया अपन पैसा के दुरूपयोग करी जखन रुकबे नहि करत तऽ हम ओहिके लेल नहि लोक करै ल चाहै छै ताहि कारण जे छै से इहो एगो बात छै अगर लेकिन लोकके ई दू संझा बाला तीन संझा बाला ओकर आबैके चाही एहिस की होइ छै ने एक दोसर के गाँंव के बारेमे समझनाइ एक दोसर के ई केना छै हरेक चीज के बारे मे आहार व्यवहार सब चीज के बारे मे जाननाय एक बरियाती के सराती पक्ष के गौवा सब से मिलनाय भेंट केनाइ ओहि सभके बातचीत करयके मौका मिलै छै एखन की होइ छै ने लोक आयल आओर बैसल सब किछु भेल ओहिमे ने एक दोसर से बातचीत करे के कोनो वक्ते नहि मिल पाबि रहल छै
हू
हर चीज धरफाड़य के होइ छै ई सब चीज समाज जे छै से पतन क ओर जाइ छै एहि सब समस्याके लेल लोकके स्थायी निदान खोजबाक प्रयास करबाक चाही
हूँ लेकिन स्थायी निदान एकर की छै किछु नहि छै एते फास्ट फोरवार्ड भए गेलै हन दुनिया जे सबके सब अपन जीवन मे बुझियो तऽ लागल बहुत ज्यादा बिजी अछि पैसा के केओ कम्पनी में नौकरी के रहल छै केओ सरकारी नौकरी मे छै केओ जे आओर गाँंव समाज मे एहन छै जे बिना कामवला लोक छै ओकरास सभके ओहन अथि नहि छै तऽ उएह छै ओहि दुआरे आ बारातियो जे छै बहुत चलि जाइत छै ने आब सए डेढ़ सए बारती चलि जेते ओते के व्यवथो केनाय त फेर दिक्कत भय जेते दु संझा
से तऽ छैहे बात छै आब आ आइ काल्हि तऽ रिलेटिवो आ रूकै ल नहि चाहै छै पहिले धी बेटी गाँव आबे बियाह दान सबमे जे आबै तऽ मास दु मास रुकै छलै आय काल्हि की छै सगुन जहिया छी तिलक जहिया छी ओहि दिन आयत भोर भरि जखन ओ हेतै उमहरसँ कन्यागत उम्हर जेतै अहाँके जे छै से जते पर पाहून छै सेहो अपन गाड़ी लागले छै ओहो निकलि जेता फेर बियाह एक दू दिनक के बाद से फेर बियाह के टाइम मे आयत ओहोसे उम्हर बरियातती जायत तऽ ओहो सब घूमि फिर के चलि जायब तऽ से आब लोक पास न समय नहि छै आबो ओ रिलेटिवो पाहुनो सब पहिले वालला बात नहि छै पाहुन सब पहिले आबैत रहै आराम से रहै छलै बहिनो सब आबै छलै तऽ महीना महिना दू दू महीना रहै छलेय आइ काल्हि आब ककरा पास वापस छै जे ओ रहत से सब तऽ छैहे
हुँ छै बहुत तरहके दिक्कत छै ओन तें ने वियाहसभ ठीक हत सर सम्बन्धित जे बहुत करीब रह पहिलेे कहेय जे बेसी गैप नहि राखब नहि तऽ हम नहि आयब हँ उएह एक दिन शगुन बियाह बहुत बहुत एक दिन नहि तऽ हम तऽ कहब एक्के दिन भए जायत कुटुम्ब तऽ नीक रहत नहि तऽ अपन करब नहि आयब तऽ हमरा फेर नहि कहब हमरो अभाव छै त सएह सभ धमकियो देलक
हँ अप तऽ दिन मे शगुन भेल आ राति में बियाह भेल एते लोक के पास वक्त नहि छै
हुँ एहिसँ की होइ छै जे दू चारि गो घरके जे मुख आदमी रहै छै ओकरा बहुत दिक्क दिक्कत भए गेल मेन्ट्ररी प्रेशसर शारीरिक शारीरिक थकान सभटा भए जाइ छै ने आओर ईसभ ठीक नहि छै ओझ गोज भए जाइ छै तीन दिन चारि दिनके गैप रहल ने तऽ आरामसँ सभचीज होइ छै विधि विधानके साथ
सही बात हँ लेक लेकिन आब लोक अपने बुझते सबके पास वक्त के आइ काल्हि के पता कियो मधुश्रावणी मे सेहो जे छै से लोग पहिल दिन पूजलक आ लास्ट दिन पूजलक बीच वालला दिन आब पुझबो नहि करै छै एहन वक्त के अभाव छै लोक
हाँ
सेहो कतहु कतहु सुनय के लेल मिलैया हमरा
तऽ हमरा सबके य यहाँ सब अपन बहिन सब ल कते फूल सब तोड़य ल जाइत रहै ह ह